हेलो।
भऽ गेल क कोचिंग
हेलो।
हेलो
हँ
भऽ गेलै कोचिंग
हँ भाव गेलै
बाहर छैे कि
नहि नहि एखने अबे केलियै
कतेक टाइम रहहि ये कोचिंग
छओ बजेसँ लके दू बजे तक
आब नहि अबै अरे पापा के देखलियै स्टीच बाप रे बाप तब रौ मिठटा खराब हो गेलै हमर तऽ
बूरा लगनकटि गेलछे
क किबताओयो बहुत अजीब भलै पेन भी बहुत होइ छै तेकना बर्दाश्त थलदियो इंज्शन प तऽ लगै छै कि बै
मेन छै साडफक नहि कोनो भेलये
अच्छा छी आब तऽ घर एथिन
ह एखन लगतै एक महिना लगभग
एक महीना
ह रविवारके या शनिवार करते स्टिचिंग तकर बाद अगर फिजियो चलते तहन तऽ लगते एक महीना नहि अगर फिजियो नहि चललै तहन जल्दी आबि जेते
ओ तऽ केस छथिन मम्मी छथिन पप्पा छथिन आओर
आओर भैया छथिन जिनका हप भेले ह ह
अहाँ सबनहि। गेलिये नहीं
ह जैतियै लेकिन मना कए देलखिनकराद छुट्टियो नहि रहै
अा कोनो बात नहि
अगस्त त पहिला सप्ताह तक आबि जेयथिन सर
अछ हँ एक महीना भोे तऽ भइए जेतै
ह नहि य खतम हो गया आओर सब पटना मेना टीम घाट
अच्छा बरा नजदीक आबिगलैथ बढ़िया छै
पने वला पाजनि ने हँ नजदीक कोचिंगत लगभग एक किलोमीटर के आसपास पड़ै छै
अच्छा केहन लागल पटना
ठीके छै
ठीके छै नहि नीक लगैयाएत
हँ लागै छै नीक
गाँंव के दोस्त सब छै एतकिगवेमे छै
गाँंव के नहि छै गुरुकुल के दू तीन गो दोस्त छै
गुरूकुल ठीके छैठिके
अखिसबछै एकं किलोमीटर के डिस्टेंस सबडेरालेनेछयै छियै
ओ
एखन हमर डेरा एकांत साइड मऽ छै पूरा
हू
एन आई टी पटना के जस्ट बंगल मऽ
ट्वेल्थ कराके बाद ग्रजुएशन मऽ एडमिशन नहि कर की एडमिशन करबेलियै एडमिशन सब नहि छैबि गेल
एडमिशन भेल छै चालू इंगनू मऽ करेबे ओहि इंगनू डिस्टेंस मोर छै
अच्छा अच्छा
रेगू रेगुलर कोर्स करिते त फेरगर काल्हिके ेटमे कोनो ट्िकल कोर्स करितिय तऽ रेगलर बन्द भए जते तैहि दुआरे डिस्टेंस मोड मऽ करबे तो उम्हर ओहो चालू रहते इम्हर अपनो चालू रहते
नहि सहि छै
नहि र्नाह ऑनर्स मे एखन दिक्कत भए रहल छै ऑनर्सके बाती
कि लए से सब सट
हू
की छियै
साइंस लेबै तऽ एमे डिस्टेंस मोडमे छै जे कोनो पर्टिक्यलर सब्जेक्ट सऽ नहि हेते या तऽ तीनगो सब्जेक्ट चूज करे के रहे छै तीन वैलिडिटी पैरल रहतै नहि तऽ बायो केमिस्ट्री ऑनर्स करा फेर एन्थ्रोफोलॉजी अने लंग्वेज सऽ
इंग्लिशे सऽ कऽ लियऽ नऽ
सोच रहल छै अगर
ह इंगलिश में की जेना सीट तऽ बहुत रहे छै मतलब लेकिन ऑप्शन बच्चासभ बेसी नहि रहै छै तऽ फ्यूचर लए इंगलिश बड़ा नीक होेतै
हँ सीटो रहे छै वैकेन्सियो मे इंगलिश के वन्सी
हँ हँ बहुत पूरा खाली जाइत रहे छै तै दुआरे इंग्लिश कॉलियऔ ज्यदा बेटर रहथीजर के लए
सरकार बात केना कहथि इंगलिश रखबे से रखलु
हू इंग्लिश सहि रहत
हू देखे छिये ऐब जेय हायत
कत कॉलज छै लेबै एल एम एन यू छै पटने मे
इगनू कऽ अपन रहै छै सब डिस्ट्रिक्टमे ब्रान्च दरभंगा मऽ सी एम कॉलेज छै ब्रानंच छियै
ओ
दरभंगा सऽ समस्तीपुर पटना
अच्छा साहि छै तब निट के केहेन लगि रहल छै टफ लगि रहल छै कि ठीक लागि रहल छै
टप बहुत हाड छैय
निट बहुत टप छै
अहाँ के तऽ नीट के नहि कोनो एम रहै
हू
अहाँकेँ नीटके तऽ कोनो एम नहि रहै इंजीनियरिंग रहै अहाँकेँ बीटेक सुनने रहौ आकच गा
हमर मेडिकले रहे शुरवेसँ रहे नीट एहि दुआरे चूज कए लेलियै जे एक साल नीटके देखै छियै अगर नहि भेलै तऽ एहि लेबलके तैयारी भए सकै तकर बाद फेर आओरो छै बी एस सी नर्सगके लेल इन्ट्रेन्सके लेल फेर तैयी रहबे करते एग्रीकल्चर सभबे करतै त क सकै छियै
एग्रीकल्चर ठीक रहत और एगो बी फार्मर ओहो ठीक रहत।
बी फार्म ने बी फार्म से जादा हमरा लागै छै बी एस सी नर्सिग किया तऽ ओकर डिमांडो हाई छै आबे वाला टाइमो मे रहे है फेर एग्रीकल्चरो के डिमांड खूब छै
एग्रीकल्चरॉ कऽ लिया नर्सिग वर्सिग कि
हु ऐ बेर कर कऽ बहुत बेसत छैथिन बंग लन एक बहुतट कागो ओ कल आँख पूरा भेलै
चार।
मेन छै ग्यारह मिनट के बात होइ छै ओकर बाद रेस्पॉं स मै छै छओ मिनट सात मिनट एना
मर ताका अच्छा से भेलऽ
ह हम कएले खोलबे केलियए है एप
ह्ममु
खाना पीना भए गेलै।
ह खाना पीना भऽ गेलै अहाँ तऽ खुदे बनबै हेबइ अबैयए बनबऽ
हू
बढ़िआ
खाय लाइक बैन जाय छै।
कि सभ बना ले छियै
सभटा भेज नॉन भेज सभ बनै छै
बढ़िया छै तब
अहाँ सभके त इ लास्टे इयर हेते ग्रेजुएशन के
सत्ताइस म
सताइस। एखन प्लसमेट चलि रहल छै
हूँ। पैसा सप्ताहमे आबैत छै एक सप्ताह लागै छै एऐप वला पैसा ल
हू हू
अहाँ कते आइ धेर भेटल हैं
हम एखन शुरुवे केलियै है काल्हि स बारह पन्द्रह गो कॉल सायद हमर पूरा भेलै हैं अखन तक
ओ।
जा। लगाउ फेसवाश अहाँ चमक लिआ चमक लिअ फेसवाश लगा कऽ हा चिकना गेलै ह पर जा के। एखन बाजारे मे हेबै
हूँ बाजारे मे छिये बी एस सी कम्पीट होइ तऽ देखिए की होइ छै।
हूँ हूँ।
पप्पा एथिन त एबै की नय गाव
हँ ओहि मे
जनउ सभ कहिया करबै
जनउ के एखन दूर दूर तक कोनो चर्चा नहि छै।
जीजा जी नीक भेटल कि नहि।
हा
जीजा जी निक।
ह ठीके छथिन मतलबी ई आदमी सभ छथिन
से तऽ बुझले छैन
हालकि पर्सनली हुनकर बात करी त ठीक आदमी छथिन सप्ताह मे महिना मे एक दू बेर कॉल कए दै छथिन उम्हर
ओ त बढ़िआ छै
लक बढ़िया रहे ओकर जे बढ़िया लड़का भेट गलै
सही बात एकदम सही बात। येह होतेअ छै कि
लाख रुपया के महीना कमाई छै।
आओर भेट करै लए नहि गेलखिन बड़का पापासँ पापासँ
ना
उएह ने काल्हि स्टोरी देखलियै काल्हि स्टोरी देखलियै दीदी अहमदाबाद मे छथिथिन त बापी नहिस छलखिन
सभ मतलबी इन्सान छै अपन फायदा ताकै छै सभ हँ सख बरका सि कि भेट गेलय।
हू
घर पर नहि रखलखिन तऽ मिलै ल कतऽ से एथिन
सहि बात छै स्थिति बहुत खराब छै घर कऽ
हू
आहु सभ डायरेक्ट पॉइंटट गप करबे तू हमरा नहि केलिय त हम तरकिया करू सीधा बात चल हमरा जगह। पापा मम्मी के नहि देखलियै कहाँ सभ त अहाँकेँ मे किया देखब छोट चीज है कि बड़ चीज
हम तऽ ककरोसँ मतलब नहि राखै छियै ककरो
बढ़िया करै छै।
सामने से मैसेज कॉल आबैत छै ठीक छै ने तऽ आगा से ओते भाव नत ह बत अच्छा लगा
ओ हमरा मम्मी के फोन आबै छै।
भए गेल कॉल कटे होय वाला छै गारह मिनट भए गेले ग्रूप मे एड भेलियै।
ह ग्रुप मे एड छै
बहुत आबैत रहै छै बात। जकारा से बात कहै छै से से ज्ञान वाला बात दैत रहे छै